हलो।
हा, जय झूलेलाल, भईया।
जय झूलेलाल, कहिड़ो हालु आहे?
बढ़िया- बढ़िया, मज़े में, तव्हां कीअं आहियो?
सस्ता बि ठीकु आहियूं।
बढ़िया मज़े में ॿार वार ठीकु अथव हिकदमि।
सभु बढ़िया गोलू एकता सभु बढ़िया मज़े में।
सभ सभ मज़े में। ॿियो हा भईया अची विया न। हा हा राति जो टीं बजे आयो हुया।
छह।
हा वरी छा चइबो आह। सुबुह जो उथियासीं त सत्संग वञूं पिया त मींहुं पइजी वियो।
हा। असां उथास त मींहु पहिरियों मूंखे लॻंदो। असां न वञी पाईंदासीं शेवा में त वञणु ज़रूरी हो। पोइ वरी बंदि थी वियो सनानु पाणीअ सां कयोसीं तेसिताईं बंदि थी वियो पोइ।
हा, हा। थोरी देरि में बंदि थी वियो त वरी विया हुया। सत्संग में। अॻियां ई हो अॼु हिते अॻियां ई हो हिते ई रतनलाल नगर में ई।
अच्छा हिते बि थींदो आ।
न थींदो त उते ई आ शास्त्री नगर में ई। पर कंहिंजे घर जो महुर्त हो नयो वरितो हुयो फ्लैट।
अच्छा हुननि।
त उन्हनि सत्संग करायो त सेवादल जी महात्माउनि खे घुरायो हुयऊं। त सेवा दर में आहिनि न ई। विया हुआ वरी सत्संग में हुते। उते सत्संग बि हो वरी। पोइ हुनख पोइ प्रशाद बि हो।
हम।
छोला भटूरा और रसगुला वगैरह।
तव्हांजी ससंग में बढिया लंगर प्रशाद और
हा। लंगर प्रशाद असांजो थींदो आ न।
हम।
त अची विया त पोइ वरी नाश्तो वास्तो न ठाहियो अॼु पोइ डायरेक्ट। रोटी ठाहे करे ॾिनीम तक खणी आयांव थी दुकान ते। तव्हां बि रोटी खणी आया हूंदा न।
हा खणी आ जल्दी, जल्दी करे ठाइयूं अचनि ॾह सवा ॾह थी। वया सवा ॾह लॻे। पोइ वरी ठाईं जल्दी, जल्दी।
अच्छा उ ईते स सत्संग में वञ किथां परियां अच त देरि त थी ती वञे न।
हा। वईन रोके में उते। जिते असां चकरपूर वियासी त हुते जेके सत्संग करता ईदा आहिन उननि खे वरी नास्तो वास्तो खाराईंदा क़दा आहिनि।
अच्छा त तव्हां खारा हूंदव न।
हा। खारियूं हुनम ई देरि थी वई न त त असां प पोणे ॾहें ताईं अची वञूं। वरी अध कलाक उने में लॻी।
अच्छा हा त सही आ न। ॾिसो संत महात्मा अचनि था त हुननि जो सत्कार बि करणु खपे न।
हम।
त नाश्तो वाश्तो तव्हां बि खाई आया हूंदा त पोइ जल्दी रोटी ठाहिराहे करे खणी आया हूंदा पंहिंजी।
हा दिल। खदुम।
निकरी आई आ गर्मी केतिरी आ।
हा गर्मी त बरसात की थोरी घणी पए थी तेज़ नथी थिए न तेज़ बारिश पए त मौसम थोडो मट टे धीरे पए थी त थोरी देर पए थी ओतिरी देर में वरी गर्मी थी वञे बंद थी थे।
बल्कि ॿुसट थी थी वॾे।
हा न ॿुसट में ही त दिक़्कत आहे ॾाढी साह साह मुंझे पियो जिते वेह उते मुंझ पई थिए।
हा पसीनो अलॻ थो निकरे।
बत्ती हरर हली थी वञे पई।
अच्छा
एऐॾी गर्मीअ में किथे लाइट आहे किथे ना आहे।
त उहा बि दिकक्त असां वट त हाणे अचे पई। सुबुह जो वई हुई थोडी देर।
हा सुबुह त असांजे घर वई हुई हिते त वरी अचे थी दुकान ते त आहे वई कोने
न न असां वट बि हाणे त अचे पई।
अच्छा
हा, बती अचे ती तॾीहं भी सुकून आ।
हा सही ॻाल्हि आ।
गर्मीअ में वरी वधीक ही गर्मी ती थी पए न त।
हा, भाई घर में बती आ त घट में माण्हू वधीक गर्मी आ त एसी हलाए सघे हूअं त
हा, थोडी देर में ही पो कमरो थधो थी वेंदो त पो सही आ।
हम्म
न त त वरी ॿुसटि-ॿुसटि थींदी।
रंधिणे में त ॿियो दिक्क़त थींदी आ गैस-वेस जे अगिया़ं बीहंदी आ लीना त भीह न पाईंदी तव्हांखे त वधीक गर्मी लॻंदी आ। टुवाल-वाल खणी भीहंदी आहे
हम्म रंधिणे में त ॾाढी दिक्क़त आ।
पसीनो निकरंदो, उॻंदो वेंदमि।
हम्म सही ॻाल्हि आ, रंधिणे में याज छा चइबो आ कपिड़ा-वपिड़ा बि मां धोईंदी आहियां, त हुन में बि थोडो उते गर्मी-गर्मी लॻंदी आ सॼो आलो थी वञे माण्हू।
हुनमें पंखो बि लॻारायो अचो, हुन में किचन में वरी ॻैस जब हलायो, त गैस बड़बड़- बड़बड़ कंदी आ, बंद थियण लॻंदी आ।
पाण गैस जी गरमाहट ईंदी तव, मुंजे बि लॻियल आहे रंधिणे में।
छत वारो असां त लॻायो हो एकजास् बि लॻियल आ हू बि लॻायो। एकजास्त हलाईंदे नीलू हू वारो कोन हलाईंदी आ हू वारो हीअं बासण वासण ख़ाली कंदी आ ॿियो कम कंदी आ पो हलाईंदी आ जंहिंमेल गैस न ॿरंदी आ।
हम्म मां, मुंजो बि छा चइबो आ पंखो मां जंहिं मेल रंधिणे में ॿियो कम कंदी आहियां। त हलाईंदी आहियां जंहिं महिल गैस ॿरंदी आ तंहिं महिल कान हलाईंदी आहियां।
अच्छा।
हां, गैस ॿारंदी जहिंमहिल त भले गैस जी साइड पंखो न हूंदो आ मुंहिंजो टेबल फ़ैन आ नंढो वारो, पर उन में इएं आहे, कि रंधिणे में न हिकदमि धबकण लॻंदो आहे, पंखे जे जोर ते गैस में, जीअं गैस जी गरमाहट
हां, गरमाहट बि फैलजी वेंदी, आग
हां।
दिक्क़त आहे। के में कुझु के- में कुझु?
गर्मीअ में गर्मी घणी थींदी, सीयनि में सीय पवंदा। आहे त इएं, पर गर्मीअ में वध वधीक हिते गर्मी थी थिए न, साह मुंझे पियो न।
हां, इएं सियारे में त मा पवंदा सिय वधीक, माण्हू कपिड़ा हिकु ॿ वधीक त पाए वरतो।
हूं, रोटी-वोटी ठाहिण में दिक्क़त कोन्ह थींदी आ, तंहिं महिल।
हां, वलो
रोटी आराम सां ठही वेंदी आ।
हूं, भल किचन में गर्मी लॻंदी हूंदी, गैस
हां, रोटी वणंदी बि सीयं में वधीक सुठी आ, भाॼियूं-वाॼियूं ॾाढियूं ईंदियूं आहिन। टमाटा-वमाटा सुठा हूंदा आहिन, त
हां, गर्मी में त भाॼियूं घटि वणंदियूं कोन हींअर। हां, वणंदी भी घटु आ रोटी, गर्मीअ में त।
हींअर त ॾुधु फुल्को खा त उहो बि वणे पियो। थधो-थधो।
हां, सही ॻाल्हि आ।
ॿ भाॼी घटि खाउ, ॾुध फुलको खाउ, या कोई मतलब हल्की-फुलकी भाॼी खाउ। हैवी-हेैवी भाॼियूं नथियूं वणनि न?
न-न, गर्मी में सुती आहे
अज छा ठाहियोयव तव्हां पो?
बेसणी भाजी ठाही हुई, य लोकी जी भाजी ठाही हुई।
अच्छा!
मां खाईंदो कोन, की लोकी मूंखे रखी। अच्छा! असां कल्हा ठाहिया हुआ बिह, बिह पटाटा।
हां, बिह पटाटा ठाहिया अज्।
अ त बिह सुठा रया च,
हां, सुठा गरी बि जत था वञन।
हां, ऐं महांगा बि कोन? हींअर, सस्ता बि अथव, वीह पंजुवीह रुपे पा आहिन, न त चालीह पंजाह-पंजाह रुपय पाव हूंदा आहिन।
हां, सवाद बि सुठो आहे।
हां, हींअर सही पि अचन।
हां।
हूबर टाईटी ईंदो लोे?
न हाणे त जीअं आलूनि सां गडु ई री वेंदा आहिन, असांखे अलग-अलग सीटी टीन ई पवंदीऊं आहिन।
असांखे त वणंदो आहे, पर वंश खाइण बि कोन कंदो आहे। बिह खाईंदो काने वंश?
हां, त ॿारनि खे थोरी वणंदा आहिन।
हम्म
असां वॾा ई खाऊं पिया।
हूं, असांखे त बल्कि वणंदा एन, मूखे ऐं लीना खे हिनखे कोन् वणंदो आ, वंश खे।
असांजे, तरियल वधीक खाईंदायूं असां
अच्छा, हा असां ॿई ठाहींदायूं। जींअं वठी आयासीं, हांण ॿ ॼणा केतरो खांईंदासीं, बची पेंदा एन त पो हिक ॿिन ॾींहन खां पो तरे बि रखंदी आ, उनखे जेको बचंदो तस।
बीह तरियल खाईंदासे, बीहन जूं टिक्यूं खाईंदासे, सिंधियुन जूं भाॼयूं सिंधियुन जा बीह त सुठा थींदा एन न।
हा, टिक्की त असां कोन खाधी आहे।
बेसणी भाॼी ठायूं, मतलब इहे सभ भाॼयूं सिंधिन जूं वधीक ठहंदयूं एन न। सेयल भाॼी थूंमं वारी थी।
हूं, साई भाॼी थी वई।
साई भाॼी थी, बाक़ी कढ़ी, चांवर वग़ैरा त गर्मीअ में कान ता वणन हांणे।
न न, घट ई, असां पहिरीं वधीक ठवंदा हा, हांणे असां वट बि घट ठवंदा एन।
टिफिन में वञी नथा सघन, त हिक आर्तवार ई त बचो आर्तवार ॾींह बि छा ठाय
हा, इन करे दिक्क़त आ, रात जो वरी एतरा भारी कढ़ी, चांवर रात जो वणंदा कोनन।
न रात जो त असां बि न ठाहींदायूं।
हा, हिन करे ई घट ठहंदा एन।
ह ॿार ईंदा एन, पो ठाईंदायूं असां त।
अच्छा
ॿयो, हर्षित कॾी ईंदो हाणे?
अञा ॿुधायो कोनें, ईंदो घणो करे राखी में ईंदो, आयो बि त। पूनम अगर आई त ईंदो। पूनम हींअर आई कोन्हें न, छुट्टियुन में, त चईं राखी ते ईंदस।
अच्छा सही आ, ईंदी त पो, बूआ सां मिली वेंदो अची करे।
हा, आयो बि कोन्हें, चार, पंज महीना थ्या एन त, ईंदो घणो करे
हूं, सही ॻाल्ह आ, सही ॻाल्ह आ।
ईयई आ न, ईंदा बि एन त, रंहिंदा किथे किथे एन, पढ़ा उनमे कम में पंहिंजे लॻा प्या हूंदा एन।
हा सही ॻाल्ह आ, हिते बि अगर ईंदो हूंदो त वर्क फ्रोम होम खणी करे ईंदो हूंदो न?
हा, ॿयो छा, ख़ाली आर्तवार ॾीह छुट्टी हूंदी तस बस, ॿी छुट्टी थोरी तस हिनखे।
छैंछर ॾींहं बि हुनजो कम हूंदो तस छा?
हा, छैंछर, छैंछर हुतां वर्क फ्रॉम होम कंदो आहे, ऑफिस कोन वेंदो आहे। घर मां ई कंदो आहे, हा छैंछर ॾीहं हांणे हा, खाली हिक छुट्टी।
अच्छा, असांजे ॿारन खे त ॿ ॿ मिलंदयूं एन, सेट सैटर्डे, संडे ॿई ॾींहं छुट्टी, हूं
न त जीअं गैस्टर्ड हॉलीडे वग़ैरह हूंदो आहे, जीअं गुररुनानक जयंती या ॿया त्योहार, उन में बि छुट् छुट्टी कोन हूंदी तस।
न उहो त नथा ॾियन प्या, इंडियन कंपनी न हूंदी त न ॾींदा। कंपनी ॿाहिर जी हूंदी त पो वरी, छा चइबो आ छुट्टी न ॾींदी आ न, उह रक्षाबंधन में बि न ॾींदी आ घणन खे त।
हा, हिन में बस, चार, पंज जेके वॾा त्योहार एन, ॾयारी होली उनमें
हा बस, होली ॾियारीअ ते ई ॾींदा एन, उहो बि होलीअ में हिक हिकु ॿ ॾीं ॾियारीअ में हिकु ॿ ॾींहं हिकु ॿिनि ॾींहंनि में कुझु थिए नथो न ॿार अचनि बि त छा करण जी
ते न करेे त
इन लाइ अचण जी कोन कंदा आहिनि चवंदा आहिनि की छा अची कयूं कानपुर में अचूं त वरी रहूं त ब टे ॾींह
हम्म हाण त हूहे बि गोलूं घट त शादी ॿ ॿ थी विया परीं अकेलो त अची वेंदो न
अकेलो हो त उहो हिकु महनो कोन रहंदो हो हुते पूरो कॾहिं न रहियो हूंदो अॼु ताईं एतिरा साल थियसि हू हर महीने भॻो बीठो हूंदो हुयो पोइ कीअं बि अचे
हा अकेलो हुनखे बोरियअत थींदी आहे हाणे त ॿ ॼणा आहिनि त पोइरी
न तॾहिं हिनखे न वर्क फ्रॉम होम मिलंदो हुयो ॿी कंपनीअ में मिलंदो हुयुसि हा त ही न पंहिंजा उनखे वर्क फ्रोम होम जमा कंदो हुयो जय मल हुते हूंदो होओ न त उते हली वेंदो हुयो सॼो ॿ हफ़्ता जीअं हली वियोुसि यको
हम्म
पोइ न हू ॾींहं हिन में एड करे पंद्रहनि ॾींहंनि में और अची वेंदो हुयो हिते
अचछा अच्छा
त उन हिसाब सां हिनखे चङा ॾींहं थी वेंदा या भई जीअं भई टे ॾींहं हिकु महीने जा थी हिकु हफ़्ते जा थी विया वरी पोइ ॿ ॾींहं ॿिया मिलाए छॾिया जीअं विस्पति जुम्मो ॿ ॾींहं वर्क फ्रॉम होम वठी वरितो छंछरु आरिवारु छुटी थी वई सूमर मंगल बुधर हा त ईअं करे करे ई यका ॾह ॿारहां ॾींहं थी वेंदासीं हिनखे
हम्म
और हाणे हिनखे ईअ मिले नथो चांस हाणे मिलेसि थो सिर्फ़ हिकु वर्क फ्रोम होम हिक में हुनजो छा भलो थींदो
अर्शव बि छुट्टियूं कोन मिलंदियूं अथ इअं कंहिं ईंदो आहे त वर्क फ्रोम होम त ॾेई छॾंदा आहिनि न हाण कं मां वञो आहे बाक़ी छुट्टी कोन ॾिदा आहिनि
न हिनखे वरी चवनिसि था छुट्टी बि हिकु ॾींहुं वठंदे या ॿ ॾींहं वधीक न छुटी बि नथा ॾियनिस की भई हिकु हफ़्ते जी छुटी ॾेई छॾि हल छॾि। ठीकु आहे मां छुट्टियूं थो वठां छुट्टियूं बि त हिननि वटि आहिनि न घणेई बचाईंदो आहे न छु
हम्म अच्छा
छुटियूं बि न था ॾियनि ईहें लॻातारु न था ॾियनि भई हर हफ़्ते हिक वठ त ॿी ॻाल् आहे। बाक़ी जीअं तव्हां चओ न की हिकु हफ़्ते जी छुटी ॾे त उहे नथा ॾियनि यकियूं छुटियूं नथा ॾियनि।
हिकु ॾींहं जो ई कमु सोचंदो आहे एडजस्ट करे वठंदासीं ऐं वधीक लंबो थी वियो पीरि त हुनमें कम बि हुननि जो डिस्टर्ब थींदो आहे न।
हा हा इनही वजह सां उ हुनखे ईअं कंदा आहिनि न। त वरी उहो बि इन लाइ अचे ई कोन थो।
हम्
हलो
अच्छा, हलो,
ठीक आ भईया जय झूलेलाल।